हेलो हँ की हाल छै
बिलकुल ठीक ठाक मौसम तऽ एखन आ
हँ
मौसम ठीकठाक छै ने यौ
हँ ठीक ठाक यए लेकिन उमस उमस बहुत कयने यए
ओ पब्लिक स्कुल के लि कोन बढ़ियां छै दरभंगा मे यौ विद्यार्थी सबके पढ़बै पढ़ै के लिए बच्चा सबके स्कूल मे नाम लिखबैके छलै बुझलियै आ अहाँके हेलो
हँ कहियौ ने सुनैत छी
कहलहुँ पब्लिक स्कूल कोन बढ़िआं है
ओना तऽ हमरा हिसाबसँ होलीक हँ होली क रस बढ़िआँ यए लड़की
हम दरभंगा के बात कर रहे है
लड़की के लिए लड़का पक्काके लिए अहाँके मैदाना ठीक यऽ बुझलियै
ह देखियौ एखुनका समयमे बच्चा सभके पीछे बहुत पढ़ाई-लिखाई लिखाइमे खर्च छै बुझलियै क्य क देख रहल छियै बहुत खर्च गाँंव सब में गाड़ी के किराया लागल ड्रेस किताब जूता ई सबके पोशाक सबमे कते ने पैसा ले हे ने गार्जियन सबके बुझियौ की कहै छै बहुत खर्च जे भी ढीला भऽ जाइ छै ओतेक खर्चा आबै छै सेझलियै समस्या है बहुत खर्चा है किताब लिअ हरेक साले साल किताब छै ह किताब की कहै छै से लियौ तकर बाद साले साले ड्रेस नम्हर छोट भऽ जाय है त हरेक साल के अथी ड्रेस खरीदय पड़ैत छै और एगो बच्चा के बुझियऔ अथी होॉस्टल जे बात करे ले एगो लगल रहिये तऽ पैसा के ट्रांजेक्शन बुझियौ छओ सात हजार रुपआ महीनाक के है तऽ तहन ओ कहलक से कि जे हॉस्टल व्यवस्था रहै बुझलियै तऽ ओ कहलखीनखाना पीनाके जे व्यवस्था हइ ने
हँ
से अहाँके ओहिमे अथी रहत अथी सब्जी रहत मतलब आलू सब जे खिब है ने से सब नहि रहत अहाँके हरा सब्जी सबटा रहत तऽ ताहि के लऽ क की कहै छै से से अहाँ के छओ सात हजार लागे छै अह पता क लेबे से खाना सब हमरा अथी मे होस्टल में बहुत अच्छा ख खिबे छियै पढ़ाई अच्छा बढ़िया रहे छै ताहि के लऽ क से ताहिके लऽ कऽ बुझियौ ओ छह सात हजार रुपया महीना ल लऽ ले हे बुझलियै
सभसँ बढ़िआँ जे छै ने बच्चाके सरकारी स्कूलमे जे देबै तऽ एकको गो पाइ नहि लै छै
ह लेकिन ब हँ हँ बात तऽ सहि छै बात सही छै लड़का जे है गाँवमे लापरवाही बड़ करै छलै बुझलियै स्कूल सब जाइ छै ट्यूशन सब लेकिन बच्चा मे कोनो सुधारे नहि छै बुझलियै ताहि के लऽ क गार्जियन लकैकी पब्लिक इसकुल मे नाम लिखेलकै बुझलिय छह महीना साल भेर पड़लके
हँ
दू तीन साल तक बुझियौ ने करलकै मैट्रिको करलकै ओतैसँ तऽ तहन भी लड़का के थर्ड डिविजन एलै बुझलियै करै छी छल क ओ सिगरेट उगरेट सब पियै छलै रहे बुझलियै हँ ज्यादा गार्जियन के तऽ छओ सात हजार के महीना लागि गेलै खर्चा लेकिन ओ पढ़ाइ मे की कहै छै ढीला करे छले हे सिगरेट पियए बुयात मोल देखे आ क्लास ओते बढ़िया से करे ने इनेक्टिव बच्चा रहे ताहि के लऽ के खर्च बहुत भए गेले बच्चा के रिजल्ट बढ़िआ नहि एलै थर्ड डिविजन एलै आब लड़का र मे भऽ गेले तहन ओकर गार्जियन हारि हिया के साइक गेलै ध बच्चाके नहि पढ़ ठी खर्च करलासँ कोइ फायदा नहि छै तहन बिहारे बोर्ड से से आब की कहै छै घर पर जे छै से घरे पर कोचिंग करे हय आ अपन जा हे आ बुझियौ ओकरे चाचा के लड़का छले बुझलियै
हूँ हूँ
घरेसँ ओ मै मैट्रिकसभ कलकै बुझलियै तऽ घरेसँ जे मैट्रिक सब केलकै तऽ ओ की कहै छै बढ़िआँ मंबर अंलकै तीन से अन्ठानबे नंबर आनलकै बुझलियै हेलो तऽ त ताहि के हिसाब से तऽ बुझियौ जग बच्चो ब ापट भर पड़ै छै ने नहि
बच्चापर पूरा निर्भर करै छै
हूँ
बच्चा अगर अहाँके ढंगके यए तऽ बढ़िआँ पढ़त
ह्म एक्टिव रहै छै कन्सिस्टेंसी रहल
हँ बच्चापर पढ़ाई लिखाई बहुत डिफ टीचर तऽ मार्गदर्शन ने करै छै यौ टीचर जे छै मार्गदर्श
आ ओ बच्चा बुझियौ बढ़िआँ नंबर अंलकै हन तऽ गाँवमे सब कह ह कोइ आनलकै नम्बर तऽ आनलकै ह
टीचर तऽ गाइड करै छै ने बच्चाके पढ़ैके बच्चाके रहै छै ने
ह बाप सी छै इएह कारण जे बिहार बोर्ड से फेर लड़ा करै छै गामे रहल आ देखियौ आब त ते ने आब शादियो विवाह सबके लड़का सबके देखलहु इंटरव्यू रहल कहै छै गाँव सममे पन्द्रह सोलह साल मे कहलक आब शादी ई सब करे दय के चाही ओकर भविष्य बुझियौ बर्बाद भऽ जाय छै जे बच्चाके एखन शादी भऽ जेतै ओ की भविष्य देखतै पढ़तै क भविष्य देखतै इएह सब समस्या गाँं सब मे डेवलप नहि क पाबे छै गरीब गरीबे भ भेल जाय है अमीर अमीरे भल जाय है खननका
हँ हँ ओहि माहौल से जबतक नहि निकलतै बच्चा तबतक ओ आगू बढ़बे नहि करतै बुझलियै ओहि गाँव घरके माहौलसँ ओकरा निकलनाइ जरूरी छै हँ मनके परिवर्तनके साथ साथ आर्थिक आर्थिक भी खर्चा होइ छै ने पैसा भी लागै छै बच्चाके आगू पढ़बे मे आ आज काल के जे प पढ़ाई जे छै उ भै गेलय यै के व्यवसाय
हूं
व्यवसायसँ जुड़ल छै मानि कऽ चलियौ कि ओ बच्चा हियाँ रहैके लेल अगर रहतै तऽ ओ आगू बढ़बे नहि करतै
हूँ
बुझलियै
इ है समस्या है एखुनका समाज मे आब ओहिके बाद जे है ने अथियो के बाद ओ अपन बाल विवाह हइ छै ओ जे हटबऽ पड़ते ने मान चलो लड़का होय या लड़की होय
ओ कनि समझदार भऽ जाइ हय ग्रेजुएशन कऽ ले हय तऽ ओकरा सोचेके क्षमता बढ़ जाइ हय बुझलियै तऽ ओकर पारिवारिक जीवन बढ़िआँ चलै हय अपना आप पर आत्मनिर्भर भऽ जाइ हइ तब आ जे आदमी मान के चलू सोलह सत्रह साल मे तो बालिके रहे छ नहि रहै छ
हँ हँ
जे आदमी अप अपना बारे मे न सोचते उ परिवार के और देश के भविष्य के बारे में की सोचते है कसर तऽ ताहिके लऽ क जा तक चोर समझदार ज नहि भऽ जाइ है यब उ कछु आत्मनिर्भर नहि भऽ जाइ छै आर्थिक स्थिति मजबूत नहि भऽ जाइ हइ ता तक हमरा लागैया शादी विवाह नहि करैके चाही ने यौ
छी हँ
तऽ ओ पैसे पहिले कऽ देलक तऽ बच्चा बच्चा मेच्योर ह ओहिसँ पहिले नहि करयके चाही शादी विवाह जाब तक निर्भर नहि भऽ जाय ह तब तक
हँ हँ
लेकिन गाँंव घर मे समाज सबमे से नहि है फा बढ़ शादी विबाह करे है अभावे नहि करते देखिये एना तरह के बात सब चलल दहेज प्रथा तते ने हावी भऽ गेल छै समाज के पीछे ओ सोचलक से हमरा लड़का के देलकै सात लाख रुपआ तऽ हम लेबै नओ लाख रुपआ कम्पटिशन शादियो विवाह मे लोक ओहो लगले ह सम सममे
हँ लेकिन एगो चीज बुझै छियै द दहेज प्रथा जे छै से बहुत ही आजकलके खतरनाक रूप छियै दहेज प्रथा अहाँ लड़कीकेँ पढ़ेलियै आइ मानि कऽ चलियौ लड़कीके
उएह ने कहलहुँ कि आइ लड़कीकेँ अहाँ पढ़ेलियै ओहिमे पैसा नहि खर्चा होइ छै हमरा अहाँके जेना लड़का पढ़बै छियै आब तेना लड़किोकेँ पढ़बै छियै पहिलुका समय रहै लड़कीके लोक नहि पढ़बै दोसरकेँ घरमे दए दै तऽ आब ओ पड़ल रहै लेकिन आब तऽ सभ लड़की कमाय लए चाहै छै सबके अपन जीवन छै अपन ढंसँ जिययै लए चाहै छै तऽ ढङ्गसँ जीतै तभी जब मनि कऽ चलियौ ओकरा रोजी रोटी मिलतै या ओ पढ़तै लिखतै तऽ कोनो नौकरी करतै तभी ने ओ ढङ्गसँ जी पएतै यौ
ह तहन समाज मे बहुत सुधार भेलै हन देख देखै छियै आइ काल्हि जे लड़की सब शिक्षित भऽ जाइ है बुझलिये ओ सब जे देहज जे मांगलक ओकरा से शादियो नहि करे लए चाहैत रहे छै नहि भाय हम भी जितना पढ़ा है ओ ओ उतना हम भी पढ़े हैं जिसका हम दहेज किस चीज के देंगे तऽ विरोध करे हैं ह बहुत शादियो नहि करै छै अगर जे की कहै छैे जे लड़का माग लक तऽ बुझलियै तहन सुधार भऽ रहल छै लेकिन फिर भी जे ग्रामीण स्थिति छै जतय एखन शिक्षा के स्तर बहुत नि चा है ताहि जगह ई कुरीति बुझियौ अखन बहुत हावी भेल हइ
नहि तऽ एगो चीज आओर छै लड़कियो पर डिपेन्ड छै बुझलियै
हँ हँ लड़कीे ऊपर तऽ पूरा डिपेंड छै
कुवायली फाइड ये त लड़की वाला पाइ नहि देत आँहा के नहि बुझली अहाँके जीवनके साथे ओ चलयवला
हम देखलियैन एगो हाल फिलहालमे एगो लड़की‌ के से ओ लड़की लड़की वाला नहि ओकरा दुराअर पर पर की कहै छै लड़का वाला के दुरा पर लड़का वाला एलै बुझलियै आ ह की कहे छै से ओहि गाँव में ओकरा कोई रिश्तेदारो रहै तऽ ओ लड़की देखलकै रोडे कातमे देखलकै तऽ ओ लड़की ओकरा पसन्द भऽ गेलै बुझलकै यौ किनकर लड़की छियै तऽ कहलक से फलान मा के लड़की छियै तऽ कहलकै ओकरासे कनि मिलो मिलले खानो आर नहि देखलकै बुझियौ खाली चाय ताय पीलकै आ की कहै छै से कहलकै से हमरा लड़की पसन्द यऽ फाइनल करू लड़का के बुझियौ ओतऽ से फोटोए उटो आर देखलकै आ गले जाइे मिललै बस पसन्द भऽ गेलै विवाह तय भऽ गेलै बुझियौ इह अथी छओ तारीख के शादियै आर भए गेले फिक्स तऽ लड़कीयोके ऊपर सही छै डिपेंड छै जतय लड़की अगर जे बढ़िया क्वालिटी के रहै छै तऽ देखै छियै आब लड़का वाल लड़की वाला जाय है कहाँ लड़का वाला लग केगो तऽ तऽ मैट्रिक चलि आबै छै लड़को वाला लड़की लड़की वलाके ऊपर बस ओकर शादी भऽ गेलै फिक्स हु देखैके जे रंग रूप बढिआँ रहै कि ओते पढ़लो लिखल नहि रहै बुझलियै आ फिर भी मगर ओकरा ज‌एच गेलै कहलकै संस्कार छलै रहे पढ़ल लिखल नहि रहै तऽ गाँव घरके जे संस्कार मे छलै हँ देखेमे सुन्दर सुशील रहैए कलेलकै
हूँ
आइ काल्हि तऽ की कहै छै से अथी पहचान पत्र तऽ बुझि गेलियै त आभी एक बुझिय प शामो पत्र नहि एखन तक देलकै हन तऽ तऽ
आब बुझिइ
बुझि गेलियै तब काम नहि हेतै कम
गाड़ि के कागज नहि देबऽ तऽ काम थोड़े होेतै जा तक जा तक प जा तक पहचान पत्र नहि द देबा ता तक थोड़बे है-तो काज हँ वोटर लिस्ट वला ने पहचान पत्र उ जा नाहि देबहौ ता तक हमरे प ता तक हमरे पास रहै छै
ओहिमे पहचान पत्र जरूरी छै
हूँ पहचान कागज अपन फम भे जेतै ओ थोड़बे टाइम हेतै ओहिसँ
ह
उ बुझि गेलियै कागज दे त‌इ नहिये आ सिधा काम करबा देब कम करबा देब काम ऐना थड़बे हेतै
उ त
तकर बाद कहते आर देब